कि भेलिय यउ
की करै छी कि यौ
नहि किछ
फोनो तोनो नहि करै छी कहियौ
हू अहाँ करैै
कतऽ छियै
पटनामे आउर कत रहबै
तब भऽ गेलै खाना पीना
हू
पढ़ाइ लिखाइ चलै छै कि नहि
हू
खाली घूमै छियै
हम किया घूममेै
ओ
हमरा पर टास्क नहि एले यौ आयं
आँय
हमरा पर टाक्स नहि एलै
कोन टाक्स
एहा
किया
नहि मालूम हँ
किया नहि आयल हमरा कि पता
अहाँ क्या आदमी से अभी तक बात केलियै
हम तऽ बात करलियै चारि पाँच आदमीसँ
अच्छा पैसा कतेक
पैसा हमरा सौ रुपया आयल हन आओर य पेंडिंग मे पचहत्तर रुपैया
अच्छा एक आदमी से केेला पे केते रुपया
एक आदमी पर नहि पहिले आई डी वेरिफाइ होइ छै ताहिके बाद
आइडी तऽ भेरिफाइ भऽ गेल हय
चारि पाँच दिन टाइम लगै हय
अहां क्या दिन से करिय आइये तऽ मिललै यै सबके
हू
हँ
कहिया अहाँ जोड़लियै से
हम तऽ शुरुआत फर्स्टे दिन परसू ए
के जोरि देलक
हमरा के जोड़ देतय लिंक भेज भेजले हम अपने जुटि गेली अपने मे सबकिछु क देलियै
के छल के छल भैजने लिंक
ह आयुस आयुस
आयुष भेजने छल हँ
ग्रुप लीडर के
बात करै छियै से नहि कहि सकै छिय ओ के छै से
हमरा प डाक देब ने आय की कहली टास्क हमरा भेले हमरा बहुते तकर बाद ने
नहि आयल यहाँ पर
नहि
के सब रहै छै रूम पर यो
दू तीनटा लड़का दू तीनटा लड़का
तऽ अहाँ बात केलियै अभी ककरो सँ कि नहि
अभी तक तऽ नहि अहा के अभी तक तऽ नहि हमर कॉले नहि लगे ऑप्शने ने अभी त की
अच्छा ऑप्शन नहि आयल है अभी तक
नहि
हमरा तऽ आबि गेल एक‌ के दिनमे चौबीस घंटा मे आबि गेलै
कब्बे कबीस कब अइए एल ना अइ्ये एल न
हँ यौ हम अहाँके ग्रुप पर देखलहुँ जुड़ल छी ताहि दुआरे देखिये रामनन्द आँ कथी
कब भी क्या बजे क्या बजे
हमरा दुपहर मे आयल छलहु दुपहर मे
कल कल कहियए
हँ तब ने अहाँके कॉल केलहुँ हेँ हसय छल हँ कनि काल पहिले
अच्छा आहा खाना पीना खेलिए
हँ खाना पीना खा कऽ घूमै छियै चौबठिया पर
के सब
हम छीयै आ सुनील
ओ केकरा से लगल है
ऊ लगल हेतै ककरो से
ओकरा कहियो ने बात करते अथिए वाला एपे पर
ऐप पर ओकरा सब से नहि बात क सकै यै
केकरा से ओकरो डाउनलोड करबा दो
नहि ओकरा रहै छै आधा हिन्दी आधा इंग्लिश आधा भोजपुरी
सबकीछ मिक्ससिंग
हँ
कनी कनी देर पर
हम बारह मिनट सोनउआ से बात केलियै तऽ पा तऽ साढ़े पाँचे मिनट सही भेलै
अच्छा
इहो सब बतबै हइ ने सब कुछ
अच्छा
मतलब जे अपना सभ मैथिली मे वर्ड जे मैथिल जे मैथिली वर्ड सही सही बजइ छैय से ओ तऽ पूरा चेक भऽ कऽ तके बाद बतबै हँ न। बुझि सकैत छियै एखन तक एखन तक आधा मैथिली नहि होइत छैय सही से बाजल।
हूँ
ई ई ब्राह्मण सब के
हँ ओ मतलब ब्राह्मण से जे बजई छैय से बला छथिन
हँ
हँ छथिन अहाँ केहन छ अहाँ के केहन छाय?
आवाज किया अहाँ कटैया यौ?
ठीक
आवाज आहााँ के कटैया।
ईएला बुझालियै?
आवाजे नहि आयल सही से तऽ कथी बजै छलियै।
नेटवर्क प्रॉब्लम हय।
मोबाइल चलय है कि नहि सही स?
आवाज नहि आबि रहल अय।
मोबाइल जे ठीक कऽ कऽ देलहुँ से चलैए कि नहि?
उ फेर फोड़ि देलियै चलैया।
काथीला यौ?
दू बेर फेर फुट गेलै एक
कथी ला फोरड़ि
गिर गेलय एक बेर तऽ गिर गेलै एक बेर जायन से फोड़ देलीयै।
ओ तऽ चेंज करबा लेलियै फेर?
हँ दू बेर फेर चेन्ज भेलै।
ठीके या हम खाली मोबाइल फेर ओना स अहुँ के मोबाइलो बड फोटे हय हमर लग छल ओकर बड हम चेज करबै छलिये दिशप्लय
अच्छा
एहि दुआरे ने हमरा पसन्दे नहि यऽ मोडल।
अच्छा पढ़ाइ नहि केलियै तऽ मोन लगै है?
मोन किया नहि लगतै।
हँ
मोन किया नहि लगतै यौ।
अच्छा
पढ़ाई लिखाई क के की हेतै ओते पोढ़ि लेलियै से आब भऽ सकैए कुछ कऽ सकै
कथी अहाँ तऽ पूरा ठीकसँ मोबाइलो रिपेयरिंग के नहि सीख के गेलियै।
आँ
मोबाइलो के पूरा न ने क्लास क गेलियय।
मोबाइलके छोड़ू ने जेहै कैलेलिया ओतबहि ने बहुत ज्यादा करैके जरूरत नहि रहै छैय।
कलेने रहितियै तऽ की हेतै।
वहै में रहे छैय ज जहां दुकान खोल देय छैय कि और नॉलेज बढ़ जाय छैय। काम करिते करिते ओतऽ बैठल रहू ओहै सिखा रहल यऽ बार बार
अच्छा
एतऽ केहन क्लास छलियै पकड़ि लेने से ओ सरस ले भथयले
कथो बतायल चलै
खतम छै फालतूके पैसा त लागि गेल एहिसे बढ़िआँ दोसरमे करितियै तब ठीक छै
सिखबोने के लिए कि नहि
अब सीख गेल छी आब सीखयके जरूरत नहि है ज्यादा
अच्छा
कतऽ रहै छीय आहाँ पटना मे अभी
ह पता न है से एजी कॉलोनी मे
ओते रहै छै ओकरे सब लंग
हू
ओ के सब रहै छै अभी ओतऽ
सर छै तीन चारि टा लड़का है
हँ
हँ
आ पहिले ई सब दीदी सब रहै छलै से
दीदी सब दोसर मतलब दोसर हमके दीदी के बड़का भाय
ह
बुझलियय
हँ बुझि गेलहु बात अहाँके
हू आऔर बताउ फेर गाँव के हाल
गाँव के हाल चाल ठीके ठाक हइ की
की छै
की रहतै
हूँ
की रहतै गाँव के हालचाल
सुनलियै लड़ाई तराई भेल छलै
केकरा सँ
भेलए नहि छलै
हू ह ओ ओ तऽ सन्दीप वाला
हू
हँ ओ तऽ भेल छलै
केकरा संगे
ककड़ा सन छल आओर क
अच्छा
हू ह हू हू हू भाभी ठीक य अहाँ के
भाभी केना ठीक रहतै
अहाँ के अहाँ के भभी ने
हँ यौ सब ठीक है दिक्कत कथीे हत
की कहलियए
दस मिनट से बात कऽ रहल छी
ह टाइमे नहि पुर रहलै
बारह मिनट पूरतै
दस मिनट एगारह सेकेंड
आ पढ़ाइ लिखाइ पर ध्यान दियौ फेर अहाँ सभ पढ़ि रहल छी तब
ह हू हू
हमसभ तऽ नहि पढ़लियै ज्यादा
पछ्तावा होए या
पछतावा तऽ होइते रहै छै कखनो काल कऽ लेकिन आब की होेतै कऽ कऽ
की सोचैत रहहिय हमरो बताउ ने हमहूँ सोचबै
अहाँ अभी ई सब नहि सोचू पढ़ अहाँ खाली
हमहुँ सोचबै नहि पढ़बै तऽ की हेतै
की होइ छै आगाँ जा कऽ अहीँ के दिक्कत हैत
तऽ बताउ ने अहाँ की की सोचैत रहे छै ओहि हमरो के पता चलते ने
हम नहि ओते सोचै छी
हे बताउ ने पप्पा कै एक दिना पप्पा कहै छल पुछि एकरा सब केहन मोन लगे हे ई उ कहिय अकेले मे पुछैै ताहि दुआरे पुईछ रहल छै
ह एहन कोनो पछतावा नहि होइया पाइ कौरि नहि रहै तऽ कमइ तऽ पछतावा होई तऽ
अच्छा तयो
तैयओ मतलब आगाँ जा कऽ जे होइ
मतलब पढ़ि लेने रहि तब की है अभी
पढ़ि लेने रहै तखन तऽ पढ़िते रहितै अभी कथी भैया जेतै
हँ सेहो बात सही ये यऽ
हू
हू
हँ
चलु पुइर गेलै गाँंव के हाल नहि गाँंव के तऽ हाल तऽ नहि बतेलियै अहा
गाँव के हालचाल अभी ठीक ठाक यऽ
लड़ाइ झगड़ा
नहि अभी ओहनस नहि कुछु
आबि रहल छी
कहिया
संडे
हँ
रविवार
कथि कर लै आब